हेलो
कि की सब होइ छै
हे कहाँ किछ छै ये धीरज
सेह
हुँ
किछु तऽ होयके चाही किछु करबे नहि तऽ दिक्कत छै
कहय नऽ की करियए
मोन तोन नहि लागै छौ कि बैठल बैठल
नओ
तऽ चल कतहु घुमै लए जेबही
चल ने
कतऽ जेबी घुमय लए जेबै
जतय लए जेबही तऽ जतय घुमेबही ओतहिए चलि जेयबी घुमय लए
हु घुमयके तऽ अपना सबके एतऽसँ ऑप्शन बनारसके बढ़िआँ किआकि एखन की कहै छै अथी सावन आबे वाला छै
हँ से बात ठीके कहलो
सावनमे अगर बनारसके यात्रा कयल जाय तऽ बढ़िया रहत बाबाके पूजो भए जेतै
पैदल की ट्रेनसँ
बनारस पैदल कहाँ जाइ छै अपना सभके तऽ ट्रेनेसँ ने
हँ
ट्रेन सब मेन छै घुमय के व्यू सब कोनो एहन बनारस मे अगर दू दिन एक दिन रहली ह दू दिन तऽ घूमे मे मजा एतौ बनारस के घाट टाट सब कोरिडोर सबसँ बना देने छै जे पूरा बढ़िआँ लागतौ गेल छी कहियो कि नहि आइ तक बनबस
न ट्रेन से खाली वाटी क्रॉस करने छै ठीक है
मतलब मजाक नहि सीरियल नहि गेल छै
कसम से कहियो नहि
अच्छा तहन एक दिन चल ने कहियो मौका लागैत छै एक दिनका छुट्टी या दू दिनके रहो तऽ बड़ नीक लागतो बनारस
तऽ कोनो बढ़ियां चीज मे चल न
हुँ बेसी ओना भीड़ भाड़ वाला टाइम मे जेबिन तहन त एखन सावन में भीड़ रहते वैसे पहिने चलने शनि रवि सब शनि रवि सब कहियो जाय सकैत छै सब गोटे हम तू आओर एगो दूगो जे जते कओ चारि पाँच आदमी या तीने गोटा
हू तऽ चलैके छै अ लेक बगल मे छै आ तहन नहि जाइ छै
ह नीक लागतौ हम तऽ गेल छी हालाँकि बहुत बेर चारि बेर पाँच बेर
हुँ
लेकिन पूजा जे छै हम एके बेर कयने छियै दू बेर नया वाला बनलााक के बाद कयो पूजा नहि क लिए
अन्दरमे खलि के एगो मन्दिर से घिजादा
ए मेन एकेगो छै ने छै तऽ कए गो ने लेकिन मेन तऽ पूजा एके गो ओहो आब अर्घेमे होइ छै पूजा बकि ह ह मैन छै घूमयवला जगह बढ़िआँ छौ ओतऽ तऽ मणिकर्णिका घाट ईसभके कोन कोन चीजसभ छै विदेशीसभ बहुत आबै छै घूमय ले
अमन अमन सिंह बड मरणिका घाट के फोटो डालल छै
हँ जे जाइ छै ओतऽ लागल सोचलक जिन्दगी किछु छेबे ने करै। क्या परड़े है महया के चक्कर एक दिन जइए मणिकणिका घाट सब सीधे तकबी ने लट सब आनलक सीधे हज करत जरा दै छैय। लकड़ीसभ जमा रहल पैसा देलक जरबैओ क पैसा लै छैय। हूँ
पैसो लै छैय ने?
हँ तऽ जलेतो तऽ तोरा पैसा नहि लेतौ। सब छैय एक से एक महात्मा। से नहि ओस बिजनेस टाइप जे तऽ कमसँ कम दू हजार पचीस सएसँ कम की लेतै तऽ मिनिमम
ह ओते ओतेक त हमरा ल लकड़ीए भए जायत हेतै।
अरे हँं रे तहन त हमरा लगैया ओत जबै दस एगारह हजार नहि कहु लैत हो। एगो अनुष्ठानके नाम पर। अते सब छैय लकड़ी रहै छैय लकड़ीके दाम ठीके भए जाइ छैय ओतेक तऽ ठीक कहली। ह मैन छैय आओर घाट सब छैय कोन कोन घाट सभमे छैय।
काशी विश्वनाथो स तऽ जा सकै छैय ओतस एगो चीज लकिन छैय पता छौ? एल पी के अगर एग्जाम सभ देलकै
हँ
ओहोमे सकैत छैय।
हँ एल पी ओ के एग्जाम तऽ गोरखपुर दै छौ ने।
हूं अतऽस कते दूर छैय?
गोरखपुर जायमे कमसँ कम लगतौ पाँच घंटा ओतसँ फेर उल्टा रूट भए जाइ छैय। तस चाईरे पाँच घण्टा लगतौ ट्रेन अगर मिल जेत तऽ बनारससँ तऽ बढ़िआँ ट्रेन मिल जेतौ चारि पाँच घंटा अगर बढ़िआं ट्रेन नहि मिलतौ तऽ छओ सात घंटा आठो घंटा लागि जाइ छौ बनारससे नहि तऽ डायरेक्ट एत पट ना से गोरखपुर वाला चाहे हाजी पुरस लन तऽ चारि घणटा गोरखपुर मे ज गोरखपुर जगह बहुत बढ़िया छैय साफ सुथरा एकदम पूरा नहि होइ छौ। नियम कानून यातायात नियम कानून के पालन स खूब बढ़िया से एकदम स्वच्छ।
अगर मान क चल एग्जाम स देल जेबै तऽ गोरखपुरमे तऽ रुकि सकै छियै ने। कोनो ओहन मठ सब तऽ होयत छैय।
हँ कहै तऽ सभ छैय हेबे करतै कोनो ने कोनो लेकिन हम ओतेक गर नहि केलियै। लेकिन सभ मठ एगो तऽ जगहेके नाम छैय मठ चौक।
अच्छा हूं।
उ धर्मशाला या मठ एनाहिते किछ नाम छैय। ओतऽ होयके चाही। गोरखपुर गोरखनाथ मदिर छैय। ओहिमे बढ़िआं से घुमि सकै छी ओतय जे छैय फेर तारामण्डल छैय। जेना अपनासँ एम पटना एन आई टी घाट सब जेक नहि छैय तेनाहिते एगो बीच शहर में नदी टाइप के छैय ओकर किनारा मे गाछ गाछ बैठे सब बला एना सब टाइप के बनायल छै घूमेय में ओहो सब मऽ खूब मजा एत रास्ता सब से छै जे एकदम अपन अगर गाड़ी या रेपिडो सब कलीहै या उबर सब कऽ के अगर दू तीन गोटा छै तऽ घुमहिन शहर घूमे मे खूब नीक
तऽ एगो हवा हवाई केले आराम से जतय जतय जायके य
हँ ओतय और आनंद रहतऽ हवा हवा इ सब हू नीक लागतौ हँ हेलो आवाज नहि जाछौ
हू हू मैसेज सस्ता सुवस्तामे कए देतऽ
हू ओ चलबै ने तऽ पहिले बनारस एक दिन प्लान बना बनारस घुमेै छै बनारसो मे छै नऽ नाव ताव पर घुम सके छै आब तऽ गाँं सब में बाढ़ आबे नहि छै
हू
ओतयसँ पैसा लै छै लेकिन सए डेढ़ सए लत्तौ
हू
पहिरा देतौ हेलऽ तेलऽ नहि हो जेतौ एगो सेफ्टीके मेजर से पहिरा देलक ओकरा की कहै छै
ओ बो अथी लाइफ जैकेट लाइबे जैकेट नऽ कहै छै
हमरा नहि बुझल छ‌उ तय नऽ हम तोराासँ पुछलियौ हू ओ सब पहिरा देतो अपन सब हो हल वीडियो बने
लाइफजैकेट केट
लाइफ जैकेट ह लाइफ बचबे छै जीवन बचबे छै त वएह भेलै की मोटा मोटी मोटामोटी बुझही नऽ अगर कोनो एहन घटना सब भलो तऽ ओय सऽ बचे कऽ लेल ओ भलौ एक तरह सँ एकदम पूरा घाट के जे छै एय किनारा से ओहि किनारा तक
आवाज कहाँ आबै छै
आवाज नहि आबै छौ
आब आबै छौ
बीच बीच में लग‌ए कट‌ए जाइ छै आवाज तोहर आवाज तऽ पूरा फ्रेश आबे छौ
तोरो आबै छौ फ्रेशे आबै छौ लेकिन कखनो कऽ कनी तहन ई बनारस भेलले एकोटा जेय त बनारस से ओमहर सँ फेर
रामो मन्दिर सभ घुमि सकैत छी ओम्हर सँ फेर यू पी मे लेकिन बड छै घुमय वला जगह
यू पी तऽ हॉट पोइंट छै घुमेय मे यूपीए मे ने छै मथुरा वृदावन आगरा बनारस अयोध्या
दिनो लागतय पाँच दिन
हँ नहि बढ़िआँ सँ तऽ दस दिन लागिए जेतै मथुरा वृंन्दावन जेथिन तऽ भाय एक दिन दू दिन तीन दिन ओतौ तऽ कमसँ कम टाइम देहीन आगरा जाहिन तऽ एक दिन टाइम देही अयोध्या जाय हीन ते एक दिन दू दिन टाइम देही बनारस जायही ते दू दिन टाइम देही कियाकि दुनू घूमि लगहे न साँझ और भोर सब कोनो भी शहर जाइ छै घुमैके उद्देश्यसँ
हू
यात्रा पर तऽ ओतऽ के जे छै मतलब सब टाइप के अथी लैके चाही नऽ
अच्छा
जे कोन टाइममे केहन छै सब सभ टाइममे किछ नऽ किछ फेमस होइ छै जेना गंगा आरती होइ छै किछु होइ छै ईसभ चीज
ओतयसँ तऽ फेर आगू निकलि सकै छी अहाँ ऊपरसँ अमरनाथ एम्हर उम्हर
हँ ओतए सँ कनेक्टिंग जेना यू पी गेलही उम्हर से घुमैत घुमैत आगू दिल्ली हरिद्वारोसभ जा सकै छिन वापस जेना होइत कालमऽ
एवेरा चलू पुरी कऽ जगन्नाथ याता
बाप रे पुरी के जगन्नाथ यात्रा हमर टिकटे नहि लेल होय छैय अपना सब जहन कमेबै तहन जायब एखन बेरोजगार छियै
पैसा होते कतौऽ से मगल जेते ई सब छोटका मोटका जगह जे छैय
हमरा लाग छै टिकटे के हेते दू हजार रुपया
हँ ठड एसी सब कऽ टिकट क तऽ हेबे करतऽ हमरा लगेय पच्चीस सए कम की हेत कते दूरी हेतै ओना पूरी तऽ अपना सबके एतऽ सऽ नजदीके हेतै बिहार सऽ ने रे
ऐह पूरा झारखण्ड टपय पड़तै तहन पहुँचतै
तैयो झारखण्ड सटल कतेक हजार किलोमीटरसँ बेसी थोड़े हेतैय
नहि ओते नहि हेतय हजार नहि
दिल्ली जते दूर छै ओते ओ ओतबे एतयसँ दिल्ली जतेक दूर छै ओहि से ओतबे के आस पास होय के चाही हमरा जे लागे या
ह होयके तऽ चाही ओतनी फेर हैन छै यूपी अथी ओडीसाके बगलमे छै कि दूरमे छै
ओड़ीसा थोरी नऽ देखलनि पुरिन देख बिही कतय छै
हँ सेहो बात छै पूरी हे तऽ पूरी जिला छियै कि पूरी अपने जगहके नामसँ फेमस छै ओनाहिते
पुरी जिला अथीके नाम छियै ओड़ीसा मऽ पूरी छै पूरी मऽ छै मन्दिर
जगन्नाथ मन्दिर ओ तऽ छै लेकिन पूरी हमरा लग एते फेमस है हमरा लगेय जिलो तिलो हय
एहि मंन्दिर बारेमे किछु बुझल छौ
की बुझल नहि छै रथ यात्रा सब होइ छै
एतय झंडा हमेशा हवा के विपरीत चले छैय
विपरीत रहै छै खैर जे छै एकदिन जहन कमेबै तऽ एतयसँ जेबै फेनो बढ़िया जगह पर एखन छोट मोट जगह पर जे आस पास वाला छै ओ तऽ घुम सके छी यै बेर प्लान करब हु बनारस निकलै छी एक बेर तकर बाद देखल जे
आइबेराकथी म चलब से दुर्गा पूजा टाइम मऽ बाबाधाम
अच्छा हँ पक्का एहि बेर फाइनल बला कर तहन चले छी
सही मे एक दिना तऽ लागते दू दिना मैक्सिमम
हू ध्यान देने छै फेर दुर्गा पूजा कहिया हेतै ने तहन अइबेर चलब की
चल ठीकेँ छै तऽ जे जेना प्लान हेतै करै छी की
कतौऽ जाइ छि हि की
हँ करै छियैआब बात कनि